हलो
जी वाहेगुरु।
वाहेगुरुू वाहेगुरु ॿयो सभ ठीक आ?
जी-जी बढ़िया
त किथां था ॻालायो त्हां?
असां एमपी मा ई आहियूं। इहो न ॿुधाइणो आ न भईया।
हा
इहो सब न ॿुधाइणो आ न
छो?
न नालो ऐं स्पेस न ॿुधाइणो तव।
असांखे त सभिन ॿुधायो।
न न इन में अलाउ कान्हे नालो अंउं जॻहि तहां ॿुधायो।
अच्छा अच्छा थी सघे तो अच्छा
जी।
ॿियो ॿुधायो तहां ठीक आहियो?
हा बढ़िया शुखुरू आ भॻवान जो।
हा।
आहे बरसात पांणी आहे तहां वटि?
जी जी भैया ॿिन ॾींहंनि खां बारिश आहे।
हा हिते बि बारिश चालू आ आसां वट बि बारिश पए ती वेठी।
जी जी।
हम
ॿियो तहां रोटी पांणी खाई तव?
हाणे ॿारहां थी विया हिनि हाणे त सुम्हंण जो टाइम थी व्यो न
बिल्कुल बिल्कुल।
सिंधियुन जी रोटी नवें ॾहें बजे खां पो भंडारो बंद आ न
हा सही आ सही आ। भईया तहां बिज़नेस छा कंदा हियो? अच्छा।
असांजे कपड़े कम आ।
असांजो पापड़न जो कमु आ।
अच्छा सिंधी पापड़।
सिंधी पापड़ फेमस आहियूं कटनी पूरी असांजी।
सुठो आ न ख़ुशी ॻाल्ह आ।
जी जी।
असां वट बॉम्बे जा ईंदा आहिन न सतना जा पापड़।
अच्छा।
छडेस तुं
हा सही आ तहांखे ॿार घणां तव?
असांखे ट्रे ॿार हिन।
अच्छा मां तहांखां हिकु कदम अॻिते आहियां।
अच्छा सुठो ई आ न। हा त सुठो ई आ न। अॻे त ट्रे चार छह हूंदा ई हा न हाणे त नथा करनि अॻे त भई केंदा ई हा न
न मतलब हिक ॻाल्ह आ ॼणियां त ॿई ॿार इनि
हम्म।
त हसबैंड जी असांजी सैकेंड मैरिज आ ईंयं करे चार ॿार इनि।
अच्छा अच्छा अच्छा।
ईंयं। बढ़िया हे कोई दिक्क़त कान्हे ॿार बढ़िया हिनि ट्रे न्याणियुं आहिनि हिकु पुट्रु आ।
अच्छा न्याणीयुं परिणाए छॾियुं आ तव्हां, न्याणीयुं परिणाए वयव?
हा ट्रे न्याणियूं हिकु पुट्रु। अञा पणांई नाहिन हलेन थो कम चालू आहिनि
अच्छा अच्छा
हा हिकु जो ॾिठो आहे ॿिए जो भी तेयारी आहे
अच्छा हिते ए पी में
जी जी उते ई असां परते न कंदा आहियूं।
उहो त केरु आहे अगिर परते भी कयो त सुठा सुठा रिश्ता आहिन अहिड़ी ॻाल्ह कोन्हे बढ़िया बढ़िया रिश्ता आहिन।
अरे भैया वरी जांच हे हो केरु करे ऐं मेन ॻाल्ह छा आहे हिननि जी मुंहिंजे हसबैंड जो मन हूंदो आहे साम्हूं थियन त मुहिंजो ॼीअं ॿारू मां सॾ कयां त कलाकु कलाकु में हेॾे हली अचेन मुॾे
हा उहा ॻाल्ह त तव्हांजी सही आहे अॼुकल त उहो ई माण्हून जो वीचारु आ पहिरी ॼेहड़ी ॻाल्ह कोन्हे सभेई आंॻरियू बराबर न मिलंदियूं आहिनि दुनिया में
हाणे कोशिश त इहा ई आहे भाई वॾीअ जो असां ॾिसी वरतो आ लोकल में बाकी नंढीअ जो भी हाणे तैयारी ॿियो नंबर वारी जी तैयारी कयूं था
असांजे मामा जी छोकिरि भी कटनी में आहिनि न ॿ टे
अच्छा
असांजे मामा जी छोकिरी ही बसंत राम आहे न जंहिंजो खटलो आ
हम्म
बाज़ार में मथे जॻह तन
हूंदन मा छा आहे मां हेॾो ॿाहरि न घुमंदी आहियां त मूखे नॉलेज न मिलंदी आ वेंदा आहियूं कटनी मां भाई वरसी वरसी ते
अच्छा अच्छा
बाकी शॉपिंग वॉपिंग करणु वेंदा आहियूं कंहिंजे घर न वञिणो आहे बाबा वटि ई सॼा अटेंड कंदा आहियूं बाबा वट मझंन रात खाऊं
अच्छा अच्छा
जॾहिं मज़ो बाबा वट अचे तो मौज लॻी पई आहे त छो घुमउं हिते
कटनी में केहंॼी दरबार आ‌ भाभी
कटनी में जिअ हरे माधव जी बाबा प्रकाश शाह असां बाबा प्रकाश शाह खे मञंदा आहियूं
अच्छा अच्छा उह हा उहा त जोत हिकड़ी आहे न मिड़ेइ कोई बि गुरु हुॼणो खपे असांजो साईं टेऊंराम आ असांसा ॻॾ टेउ राम के मंनिदा आहियूं त हुन सां हिसाब छाहे भली मथो त सभिन जॻह टेकंदा ई आहियूं वञूं उहोई मथो टेके अचउं
सही आहे सही
उन में जा संत आहिन आशीर्वाद ॾींदा हा वेंदा आहियूं न साईं टेउराम में वेंदा आहियूं असां
अच्छा
असां साईं टेउराम में असांजी दरबार ठहियल आहे हिते ॿ दरबारूं वॾियूं
असां वरी मुंहिंजो वरी सत्संग में मन अलाए छो न लॻंदो आहे मा वरी छाआहे सेवा में वेंदी आहियां
हा
ईअं हाणे जीअं घरमाउ महीनो आहे न
हम
वरी टिकाणे में हुयो ही हुयो भंडारा हे हो त पूरो महीनो लॻल पयो हो, त पो वरी मा वेंदी हम सेवा ते, बाक़ी सत्संग बुधण मुखां न पुसाईंदो आ, वेही करे सतसंग ॿुधण।
एड़ी ॻाल्हि कोन्हें, माण्हु मने, भईं मन चंचल आ न। न मन चंचल, केंमल मन किथे तो भटके।
अरे भइया! ॾिसो। त मुंजो त मन इहो चवंदो आ, की बैस्ट करम सुठा कर।
ॾिसो उहो त तहांजी ॻाल बिल्कुल सही आ, उहो त कर्म त सुठा इंसान केंदो ई। वॾो सत्संग उहो ही आ, मा पी जी इज़्ज़त कयो। कैं ग़रीब खे तहां चको बि तहांजी श्रद्धा अनुसार उन जी मदद कयो। कोई भी जाति जो हुंजे उहो, ज़रूरी कोन्हें की हिंदू ई हुंजे वली।
मांजी, असांजो छाहे परिवार वॾो आ, जीअं ट्रे ञाणियूं पुठयां मा चवंदी आं, मां पंहिंजी ञाणीअं जी शेवा कई न, अंऊं टिकाणे जी शेवा करेयम, चवंदी आं, मुंजा इहोई करम आ बस।
न न सुठो ई आ भेण, उहो सुठी ॻाल्हि आ, ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आ उहा। अॻमें न्यांणी पंहिंजो, अगमें इनसान पंहिंजो परिवार जो ध्यान रखे उहो ई वॾो करम सुठो उहोई आ।
हा, औं वधीक वधीक पतो तव फ्री थींदी आंयां त हली वेंदी आं, होॾे हिननि ॾे, कारखाने पापड़न जी
अच्छा अच्छा
उते वञी हिन खे हेल्प, हे भी अकेला हूंदा आहिन त हिनखे वञी हेल्प कराईंदी आंयां।
त पापड़, तां कहिड़ो अघ विकणो भाभी?
मां त पा, जी!
पापड़ तहां जा केड़ो अघ विकाम
जीअं म मतलब हे ॿुधाईंदा इन, सौ असी वारा बि तई, ॿ सौ वारा, ॿ सौ वीहें वारा बि तई ढ़ाई सौ -सैं वारा बि तई, ट्रीं सैं वारा बि तई, सभिन खां बेस्ट ट्रीं सैं वारा, इंदौर जो अटो ईंदो आ।
अच्छा, ईंदोर जो अटो ईंदो आ। अऐं तहांजा इह तहांजी पलक जेकी आ, बारा वारी पलक भोजवानी!
जी
हू घुराईंदा हूंदा न तहांखां?
उहा असांॼी ॾोहट्री लॻे भईया।
तहांजी ॾोट्री लॻे? हा त हुनजी असांजी जेकी नूंहं, असांजी कुंआर बि बारा जी आ न।
जी जी
ये गोपीचंद बारा वारा, उनजो मतलब ऐं पलक जो जेको पी आ, उहो उनजो सालो लॻे न असांजा सेंण। सेंण जो, सोनी सोनी चेंदा तसि असांजी नूहं खे।
अच्छा
औं, तहांजा पापड़ ईंदा अन उते। असांजी कुंआर बि खणी ईंदी आ केॾी महल वेंदी आ पे पेकन में, साल में हिक दफ़ो वेंदी आ।
जी जी
पो उतां खणी ईंदी आ, ॾींदा तसि पेका।
जी, हा ईंदी एन। दीदी ॼन ईंदी आहिन त ऐं न्याणियूं त लॻभॻ असांजा ई पापड़ खाईंदियूं आहिन।
हा-हा उहा ई ॻाल्ह सही आ तव्हांजी।
हा असांजा ही पापड़ खाईंदियूं आहिन।
असांजे घर में लिज्जत पापड़ घुराईंदा आहियूं बंबई वारा।
अच्छा-अच्छा
असां वट वरी लिज्जत पापड़ असांखे वरी छा।
तव्हां जीअ हुतां जा पापड़ खाधा थव जीअं असांजा सतना जा खाधा थव हूअ वारा खाधा थव त तव्हां केड़ा वणंदा आहिन वधीक लिज्जत जा की असां वारा?
ॾिसो बुरो न मनिंजो मुंजी ॻाल्हि ते असांखे मुखे वंणदा आहिन मूंगन जा पापड़। उरद जी दाल जा पापड़ मतलब पसंद ईंदा कोनन मुखे
त भैया असां त मुूङनि जा ई ठाहींदा आहियूं मुूङनि जा बि
अच्छा मुङन जा तव्हां ठाहींदा आहियो छा?
हा इहे असांजा मुङन जा ई पापड़ आहिन।
अच्छा उहो मुखे ध्यान कोन्हे कॾहिं मां ॾिठो कोन्हे बाक़ी मां हमेशाह लिज्जत पापड़ या अग्रवाल चार सौ वीह पापड़ वठी वठी ईंदो आयां घर में। अग्रवाल चार सौ ईंदा आहेन न पापड़।
अलाए मां त पहिरियों दफ़ो ई ॿुधो आ।
न अग्रवाल चारि सौ वीह ईंदा आहिन हुनजा पकोड़ा बि ईंदा थव दाल जा पकोड़न। पैकेट ईंदा थव सभ पाणी विझी करे तेल में तरियोस तव्हां।
अच्छा
हुनजा मशहूर थव उहे अग्रवाल चार सौ वीह। अग्रवाल चार सौ पापड़ अग्रवाल चार सौ वीह अट्टो ईंदो थव। खमणन जो ढोकला जहिंखे चवंदा आहियूं खमण पाण उहो-उहो बि ठहंदो थव।
हा
असांजा वेंदा आहिन मॉल में असांजे हिते वॾा-वॾा मॉल आहिन।
मां मा मां पतो लडॾूं ठाहिण में एक्सपर्ट आहियां।
अच्छा छा जा?
माखे मा म मग़ज जा, ओ सॉरी इहे लाॾवा लॾू थिया।
हा-हा
लाॾवा लॾूं थिया अटे जा कोई बि लॾू।
हा अट्टे जा मां त दाल जा उड़द जा ख़ुद ठाहींदो हुम।
हा
असां दाल जा लॾू न ठायूं दाल
हिकु दफ़ो दीदी खणी आई हुई असांजी ॿारह वारी दीदी खणी आई असां लाइ।
अच्छा-अच्छा
मस्त हुयस उहे बि इहे उड़द जा।
हुनमें असां विझंदा आहियूं पिपल विझंदा आहियूं काजू, बादाम, पिस्ता ता गोंद ऐं गोला-गोला विझी करेे ठाहींदा आहियूं, मां
जी, अच्छा-अच्छा
वाह साईं
तव्हांजी भैया उमिर केतरी हूंदी
मुंजी उमिरि छाठि साल आहे।
अच्छा अच्छा
ॿ नुहर आहिन टे पोटा पोटियूं आहिन चार पोटा पोटियूं आहिन भॻवान जी दया आहे। हा ॾोए ॾोए ॾोएटी आह राम राज
अच्छा जी जी हलो ॿयाने ॾो पोटा पोटी ॾोएटुन वारा आयो ह
हा तव्हांजी घणी उमर आह?
मुंह मुंजी सतटीह।
हा त च चालीह खां ॿाएतालीह सालें जी मुंजी न्याणी आहे विचारी ॿाए ॿाए चोएतालीह सालें जो मुंजो वॾो छोकरो आह।
अच्छा अच्छा।
चोएतालीह साल त ज़िंदगी खे शादी करे थी विया असांखे।
अच्छा अच्छा।
पंतालीहों चालू थी यो।
हा हा।
राम भॻवान जी दया ए मालिक
हा ठीक आह न गुरूअ जी दया सां स्वासत सही हुजे स्वासत सही हूंदो तव न?
न न बिल्कल भ भॻवान ओके आह मालिक जी दया सां हींअर हीअं त डायबिटीज़ बि आह बी पी बि आह।
अच्छा।
पर हिम्मत पूरी आह पांजी।
त भईया सुबुह जो मेथी दानो पिसाए करे पीअंदा कयो न पाणी।
हा मां उहो बि पीअंदो आयां असांजो हिते हकीमची जो पाउडर ईंदो उहो बि वठंदो आयां मां।
अच्छा।
उहो सुबुह रोज़ हिक चम्मच ॿधल आह मुंजो। ऐं कारी कारी जीरी ईंदी आह न कारी जीरी -
हा हा।
उहा पी करे हुन में दवा में विझंदो आ पाण।
अच्छा अच्छा हा शरीर जो केअर ज़रूरी आह भाई।
हा उहो ज़रूरी आह भॻवान जी दया सां हा। त मब तव्हांखे टे नियाणियूं हिक छोकिरो। हा सुठो आह भगवान सभिन जो भलो
हिक इहा त मां भाॻन वारी आयां ॿारन में मूंखे न्याणियूं आहिनि उहे मांखे ॾाढी सुठो लॻंदो आह पो घरु भरियो पियो हूंदो आह।
न न हिनमें छा हर कोई पांजो भाॻ तो खाए हिन में छाहे उहा असांजी घरवारी
अरे भैया ॿुधो हाणे जेको युग अची वियो आह न हिते टे पुट हुजन हा न।
न न।
त हिनमहल ताईं मां सतटीह साले जी आयां न सठ साले जी लॻां हा ॿुढी ती वञा हां हिनमहल ताईं।
उहो त हाणे ॾिसो न छाहे अॼकल्ह कल्चर ई एड़ो आह भॻवान ॾाढो रहम करे। अचन थियूं सुञन जूं धीअर पो सीट ॼणी आह छा कयूं
असांजी छोकरियूं डाडी मुंजी छोकरियूं ॾाढी बढ़िया ईन सिधी गाल्ह ॿुधायांव।
न न सुठो आ न।
हा त होगिया एॾा एॾा लिंङन न पटजंदा अन मुंजा रात ई रोटी जी ज़िमेदारी उन्हन जी हूंदी आह।
हा ह सुठो आह न्याणी घ हथ साफ़ हुजे न च न्याणी रोटी टी करे उहा किथे बि मतलब दुखी न थींदी।
रात जी रोटी ज़िमेदारी हुनजी हूंदी आह बाक़ी मुंजा रीवा में भैया।
अच्छा
हा
हा सही आ असांजा मामा जन बि हिते रहंदा आहिनि।
ट्रइ हिते हुजनि हा त हुन लाइ मकान ठाहिरहिया दुकान ठाहिया वरी छोकिरियूं ॻोल्हां। मा टकली थी वञा हा इहयी।
ॾिसो हाणे चई क भला ट्रे पुट जी मा उहो हा मुंहिंजे साले जे पुट खे चार पुट ॼाया। पोइ चयनिन जा भगवान जी दया सा चारि नूहु तसि घर में। कोट कोटा में रहंदा आहिनि उहे पो हाणे पंहिंजो पंहिंजो भाग आहे ॾिसो।
हु हु
इहो कंहिंजे भाग त लाल हिक तव्हांखे ॾिनो साईं आहे वर्ना के कंहिंखे चार धीअर ॼमें थी उहे वीचारा उहे बि हलनि था न।
हा सही सही आहे सही आहे।
तव्हांजी कं मुंहिंजी कहिड़ी ताक़त कंहिंखे खाराइण जी अॼु मां तव्हांजे घरु अचां तव्हांजी कहङी ताक़त आ मूंखे रोटी खाराइण जी। मुंहिंजे बाॻ में लिखल तव्हांजे अन जो घर जो मुंहिंजो पाणी पीअणो हूंदो त पीअंदमि।
बिल्कुलु कॾहिं अचणु थियो हिन पासे त ज़रूर अचो शेवा मोको ज़रूर ॾि
ज़रूर ज़रूरु रखो भॻवान ते मालिक ते हिकु दफ़ो आयुमि कटनीअ शादीअ ते आयो हुयम नारायण धर्मशाला मे असां रुकियासीं।